हेलो
हेलो
नमस्कार मित्र हेलो
हेलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार
पिछला रविवार केँ सफाइ अभियान केँ बाद हमरा गाँव वला लोक निके प्रतिक्रिया बहुत सकार त्मक भेटेल अछि आ बहुत सारा लोक हम स जुड़ैके इच्छा जतोलक अछि
हमरा गाँव केँ पास वाल जंगल केँ हालत दिन ब दिन खराब होइत जा रहल अछि चालुकात कचरा आ प्लासटिक फैसला अछी
हेलो
हेलो
सुने प छै न
हऽ
तऽ बोल
हमी तऽ बोल छी यै रे
तऽ होल्ड केने